बहुत बढ़िआं अपन कहिय एकदम बढ़िया छै आइ तऽ हम सोचलियै की बुझलियै ज करबै की आइ हम ई सोचलियै जे अपन सभ मिथिला के प्रसिद्ध बि विद्वान सभक बारे मे किछु डिस्कशन करितहुं हम अहाँ न जेनाक हमरा याद अबैत छथि जे मैथिलीक बहुत नीक पुरोधा छथ मैथिलीक पुरोधा छलाहे जयकानं मिश्र राम मशरय झा तकर बा स आर सी प्रसाद सिंह राजकमल चौधर याज्ञ बिल्कूल छलाह गोपालजी झा मायानन्द झा प्रफुल्ल कुमार सिंह प्रेम शंकर सिह ठीक छै मैथिली पुत्र प्रदीप विद्यापति गोन झा हिनका सभक बारेमे हाँके की विचार अछि
नहि नहि ई सब तऽ बहुत बड़ा विद्वान छल छलथ
हमरा तऽ लगैया मिथिलाक नाक जे कहल जाय त ई जतेक लोक हम नाम कहलहुँं आ मिथिलाक के नाके छथ
हँ हँ सबगोटा एकदमसँ मिथिला के नाम एते एकदमस रौशन केने छथि हिनकर सबके तऽ वर्णने किछु अलग छनि जते शब्दकम पड़ जायत वर्णन करैत करैतमे हूँ
तहिना।
किएकि ओइ टाइम सभमे ओइ टाइम सभमे एतेक सोशल मीडिया छलै नइ। तऽ ओ सभ ताहि दुआरे। सभटा जे छै ईसभ चीज छुपल छै।
हँ।
ओते भऽ नहि पेलै जे एखन जेना। कोनो भी चीज छोटसँ छोट चीज लए कऽ एतेक। तुरन्तुरत वायरल भऽ जाइ छै।
हँ, बिल्कूल सही बात छै।
हू।
जेनाकि अपन सभक मिथिलामे देखल जाय तऽ महाराज कामेश्वर सिंह। हिनको एकटा अलगे इतिहास रहल छनि। छै की नहि त ई हँ भारतके बहुत नीक। रजवाड़ामे अपन नाम दर्ज कयने छथि दरभंगा राज बिहारमे।
हँ, महाराजा दरभंगाके तऽ छलखिन हे ओ पूरा।
ओ पता है बहुत बहादुर सेहो छलखिन है हुनका। आ तन। तत्रिक शिक्षाके सेहो बहुत नीक ज्ञान छलनि हैं।
हु तऽ ने जा कऽ जे छै। से अंग्रेजो जखन आयल तऽ बिहार पर ताहि दुआरे ने। तैमे बिहारमे कि मिथिलामे, ओ किछु नि कऽ पाएल।
हँ, दरभंगा महाराज जे छेथ, महाराज कामेश्वर सिंह जे छथि। छला है, हुनकर जन। पिताके मृत्यु भऽ गेलनि तीन जुलाई उन्नीस सए उनतीस ईस्वी मे। तखन ओइ सिंहासनके उत्तेराधिकारी भेल रहथि। और ओ सभसे पहिल ओइ दौड़के जे। टेबल कॉन्फ्रेंसिंग जे कयने रहथि से लन्दन जा कऽ कयने रहथि। तऽ ई सभ एकटा ऐतिहासिक उपलब्धि जे छन से महाराज
हूँ हा से तऽ। ई तऽ कहल जेतै बढ़िया, लेकिन उएह छलनि जे ओ एखन हुनकर जे छै, लास्ट पत्नीके डेथ भेलनि ह। किछु दिन पहिले तऽ इसमे ई चलल छलै बात। जे हुनका जे छै, से मरनो उपरान्त जे छै, ने से मिथिला रत्न कटबाक चाही।
मिथिला रत्न नहि छलनि हे भारत रत्न भेटबाक चाही आओर ई। ई चर्चा तखन ने बेसी हाइलाइट भऽ गेलै जखन महा सुन्दरी देवी। के निधन भेलनि।
हू, हू।
हू। महाराज कामेश्वर सिंह के बनाओल जतेक अथी सभ अछि जेना राज दरभंगा कऽ बस दरभंगा कैम्पस तकर बादसँ। राजनगर कैम्पस तकर बाद से अहाँकेँ बनारस मे जे छनि हुनकर ईसभ जब। कतेक मकान सभ छै, एखन तक ओहिना के ओहिना छै।
ए जेना दिल्लीमे कहै छै लाल किला छै, सेम तर्ज पर। पर छै, दरभंगामे जे छै। ओ यूनिवर्सिटीके दान दऽ देने छथिन ह एल एन एम यू जे। मिथिला यूनिवर्सिटी हुनका जे छै ओ संस्कृत यूनिवर्सिटी। य दुनू यूनिवर्सिटीके ओ दान दऽ देलखिन
देखियौ भारत। मे अगर कोनो भी महाराजा जे सभस बेसी दान केलकै तऽ ओ छथि। महाराज कामेश्वर सिंह और ओ जमीने ठाना ओ भारत सरकार के विश्व युद् जे भेलै विश्व युद्ध मे जे नुकसान हुअ लगल तै टाइम मे सोना चाँदी जेवर गहना सेहो सब ओ बड्ड दान केलखि अच्छा एकटा चीज आओर छै जे अहाँके बुझल अइ ज नेपाल और भारत भारत के बिहार इलाका मे और न नेपाल में बहुत भयंकर भूकम्प भेल रहे उन्नैस सए चौंतीस ईस्वी मे से बुझल अछि अहाँक कोइ उन्नीस सौ हँ उन्नीस सौ चौतीस ई के जे भूकम्प छलै ज कहाँ देन रिए्टर स्केल जेकरा कहे छिय ओहि मानक के हिसाब स साढ़े छओ स ऊपर छलैए और ओहिमे बहुत मिथिला के नुकसान भेले बहुत मकान सब ढहि गेले बर्बाद भए गेल लेकिन महाराज कामेश्व सिंह द्वारा बनाओल जतेक मकान सब छलै से ओ भूकम् मे सुरक्षित रहलै तऽ भूकम्प रोधी आऔर साइन्टिफि डिटेल के साथ जे ओ मकान सब जे बनेने रहथिन से टाइम मे सुरक्षित रहलै तऽ हालकि अ जहन विकट परिस्थित भेलै भूकम्प के बाद बहुत तरह जान माल के क्षति भेलै घर अंगना बर्बाद भ गेले लोक के त ओइ टाइम में महाराजा कामेश्वर सिंह बड् लोक के मदद केनाइ छ
हँ तऽ अपना सब दिस ई तऽ दूगो चीज के लऽ के छै ने मेन तऽ एगो छै जे बारिशमे जे छै से बाढ़िके बड़ प्रकोप अबैत छै दोसर बात जे छै स एगो इहो छै भूकम्प जे अबै छलै ओहि सब टाइम मेँ एखनो अबै छै लेकिन वह छै केन्द्र बिन्दु कतौ रहै छै लेकिन ई छै जे पानि बाढ़ि के पानि से की होइ छै जमी सब जे छै ने ओ हमेश ओ रहै छै नमी टाइप रहै छै न तऽ ओहिसँ जाल मालके नोककसान जादा होइ छ
अ महाराज कामेश्वर सिंह राज्यसभा के सांस के रूप मे सेहो चुनल गेल रहै से पता अछि छै अहाँक
नहि ई सब चीज हुनका बारे मे ओते हम नहि पढ़न छी जानकारी नइ ओते ह
नहि महाराज कामेश्वर सिंह के एकटा बहुत नीक छवि रहलनि हे हलााँकि बहुत कम उम्र हुनकर रहलनि बेसी उम्र दिन ओ नह कि पायला चौवन साल के उम्र मे हुनकर निधन भऽ गैलेन लेकि बहुत नीक द आओर ओ नहि होइ छै एकटा लोक कहै ल बहुत नीक उपजल स्थन छथ
हँ नइ तऽ मेन शो छलनि ने तऽ हुनका ज जहन बच्चा सब नहि होय छलैन तहने ने ओ तांत्रिक विद्या में गेलखिन तांत्रिक विद्या सब स सीखने छथि सेहो सब छलनि जेनाकि ओ जे कहलहु बानेश्वरी भगवती हुनकर ओतऽ ननिहाल य कुछ छलै न तऽ ओतऽ जाकेऽ ओ अथी बनेने छथि
हँ ह
हँ ताहि दुआरेओ देवी पीठमे एक अबै छथिन ओ एगो हू
त तऽ हुनकर सुन्दरी देवी सङ्गे सेहो विवाह भेल छलनि हे हा शायद तीन टा पत्नी छलखिन ह
तीन हँ तीन तपत नहि छलकैो ह से त तऽ से सब छै अपना सब दि नहि मि मिथिलाे यदि जाना चाहबै तऽ ओहिके लेल तऽ बहुत किछु छै ज आ एक पर एक विद्वान भेलथि एक पर एक सब कवि सब छलथि
ह मिथिला के आठम अनुसूची मे से शामि कयल गेल मान्य श्री मान्य श्री आब तऽ नहि छथि दुनिया मे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ज हिनक हमर अहाँ के क्षेत्र में बड इज्जत और सम्मान देल जाय छनि त इ स चीज बहुत न गौरवान्वित फील करै जहन ईसभ चीज होइ छै ने तऽ अपना आपके बहुत एहसास होइया कि नहि हम बहु सुन्दर जगह से बिलोंग करै छ
आ उएह देखियौ ने ईस्ट आ वेस्ट के जे जोड़नाइ छलनि से ह यदि अपना सब दिस जे छलहुँ त याद य जे क पटना जायके लेल सोचय पड़ैत छलए जे कतना कतेक टाइम लागत छै अपनासभ पटना जाय कोनो भी काज एहन तरहक या किछु भी होइ छलै तऽ पटना जायके लेल पूरे बुझू जे द प् त अटल बिहारी वाजपेयी छलेथ जे कहलखिन नइ नेशनल हाईवे जे देने छथिन ई सेशं पास करेने छलथ ओ जे छै एन एस सन्तावन कहल जाइ छै आ ओहो नाम चेंज भेलै हक
इतिहासके हिसाबसँ जे गप करी तऽ मिथिलाके बहु महान लोक सब भेल छथि मिथिला के बहुत तन मन धनस कोट केने छथिन जेना मैथिल कवि कोकिल विद्यापत हुनकर ना
तऽ हँ हुनका बारे मे तऽ बहुत किछु एकदमसँ
भारतीय साहित्य मे ओ श्रृंगार रस बहुत धनीत्याग लोक छला हे उप प्रमुख स्तम्भ छलाह हे मैथिली भाषा के सर्व सर्वोपरि करबाक ले ओ की सब नहि केलक बहुत तरहक ची
त ने सय
एखन तऽ एकटा चीज अहाँके बुझल अछि हुनक जन्म के अनुमानेटा लगायल जाइया विद्यापति के हुनकर एकचुअल जन्म क की नइ बुझल छै सबके मानल जाइ छै तेरह तेरह सौ बावन ईस्वी म हुनकर मधुबनी जिल केसफी प्रखं्ड में हुनकर जन्म भेल रहनि और ओत रहनिहार रहथ हुनको लेकिन बहुत तरह भाष के ओ नीक अथी छलाहे जानकार छलाह जेनाकि मैथिली मैथिली नेपाली बंगाली उड़िया अइ सब चीजके बारेमे हुनका बहु न जानकारी छलनि हेँ एखन अपन सभक ज अहाँ सुननेब एकटा सौराठ गाम छी सुनै छिय हँ हिनकर जे परवर्ती बंशत स जे छथिन से आ आइ के डेटमे सौराठ गामम रहि रहल छथिन से हिनकर अप परिवारक जे केओ हथिन पोता पर पोता जे सब छथि ओ सब अ एखन वंशज सब आयल छथिन स
अच्छा सोरा आठ गा म रहै छ
हँ तऽ सौराठ गाम अहाँके से बुझले कोन ची के लेल प्रसिद्ध छै सौराठ गामह हमरा अहाँक आ जेना लगै छलैए सभा लगै छलै वैवाहिक सभा हँ सौराट सभाम ओइसभ चीज के लेल बहुत फेमस जगहअछि सौराठ तऽ सौराष्ट सभाक के बारेमे अहाँके की कहब
नहि फेरसँ सुनने छलियै जे फेरसँ तऽ ओ पूरा जीवित तऽ कयल गे ई बात तऽ हँ हँ लेकिन वएह छै ज आलद
एहिमे होइ की छलैया तऽ योग्य वर्ग के चुनाव कयल जाय छलैय तऽ लोक अबै छलै अपन अपन योग्यताके हिसाबसँ अपन सुुनै छलै चना हेल
से छै आवाज अबैय अहाँके कह
ह
नोड़बत
और सब बहुत बढ़िआं छ चुनाव पिछले साल साभागाछी मे वर सब अपन अपन आाग रा ल क तैयार भऽ क पहुँचे छलाहे पटिया पर बैसे छलाह आ ओतय वरागत और कन्यागत दुनू पहुंचै छलाह कन्याग परिवार लऽ क पहुँचे छलाह हे बड़गर घर ल सोचै छला हे जे कन्यागत के ओ बड़ पसन्द अबै छलखि छला हे डेट समय सीमा तय केला के बाद हुनकर विवाह करायल जा तल ई सब व्यवस्था मिथिला क टा अलगे इतिहासक पढ़ना मे छ और इतिहासक संगे संगगे वर्तमान मे सेहो छै एहन नहि छ बिलकुर
ओते कल्चर नहि नहि कल्चर त एते आसान मने एते जल्दी नइ जाइ छै जेन छोड़बाको नइ चाही अपना सब क यदि कल्च एना बिसरऽ लगबे तहन तऽ भऽ गेल लेकिन हँ ई भऽ जाय छै कनि टाइम म